हेलो
हेलो
हँऽ की सोना ठीक छैय हाल चाल
हँ ठीक छैय
आर बुची अखन जे छै से छुट्टी चलि रहलै कि नहि।
हँ चलि रहल छै
चलि रहल छैय एखनि तऽ कनि जे छैय से निको चेनो हैब किएक तऽ सबदिन जे छैय से घूमैत फिरैत सब दिन गनाय एना सेहो जे छै से आकाछो करै छै मोन
हँ
आ ई कहू जे सखी बहिन नहि एखन भायइत होइत हे तऽ कहिलसनो लगैया
हँ लगैत छै अखन तऽ केकरोसँ भेट नहि होइत छै।
से तऽ बड्ड ने छै।
हँ एखन बन्दे छै एखन कतहु जाइ नहि छियै।
जे दब रहैत हेत आ पढ़ाई के दबाव सङ्गे जँ कनि मोन हल्लुक करयके नहि रहतै साधन तऽ मोन लगते
आँ
पढ़ाई के दबाव तऽ अखन रहिते छै आइ काल्हि तऽ पढ़ाइयो भऽ बोलिये बढ़ म मेहनती आ काज आऊ सगे जे - जे छै से र्ंग बिरङ्ंग के जे छै से काज रहै छै लोक के जे छै से कए तरहक अपन काज अपन दिक्कत सभ रहिते छै।
हाँ रहे छै अखन
की लगाइए कुछ पढ़ाई के बीच मे सबस बेसी अबूह काज की बुझै या घर पर कि बा ओतय जा कऽ
नहि मतलब जाइमे लगैत छै। कनी दूर छै तऽ ताहि दुआरे।
कते दूर मे भेटल ह जगह कते मतलब पांच किलोमीटर सात किलोमीटर के ओहिसँ बेसी।
आ लागि जाइ छै एक घंटा लागि जाइ छै जायमे।
हू हू
हँ
आ छी कोन क मतलब कला क्षेत्र से पढ़ि रहलहुँ हँ कि नय विज्ञान क्षेत्र से कि वणी जी सँ किऽ कोन क्षेत्र चुनलहुँ
अचछा हँ
आब तऽ ओहिमे तऽ अहाँ सब्जी ओहिठाम ई हयत जे आब जीव विज्ञान कि नहि सबटा अखन एके स्गे छै जीव विज्ञान रसायन विज्ञान कि बहुत
हँ सबटा मत तऽ अलग अलग छै जीवविज्ञान अलग छै रसायन अलग छै आओर आब तऽ आओर ओहोमे जीवो विज्ञान मे मतलब अलग अलग भऽ जेतै
आ एहिमे जे छै से प्रयोगशाला मे पत्ता सभ के जे छै से देखबैत हैत भ आ कि नहि एखन प्रयोगशाला नहि पठौनाइ शुरू भेलए।
नहि नहि आक ल समय नहि मिली है।
से तऽ जीवो विज्ञानमे बड़बड़ छै जखन प्रयोगशाला पठबै छै ओतय जे छै से कनि कनि टा टुकड़ी काटि कऽ ओकरा कोनो घोलमे दऽ कऽ ओकर प पड़ै वला प्रभाव
ईसभ भेलै आ प्रयोगशाला अछि ने जतय पढ़ैत छी।
अखन जतय हम पढ़ै छलियै तऽ ओतय तऽ हम ओ इस्कुल हम जाइतो नहि छलियै हँ बस इएह परीक्षा तरीक्षा भेल तऽ ओहिमे हम जाइत छलियै हे आब आब जाहिमे हमरा हैत नाम लिखायत ओहिमे आब जेबै तऽ बता
तऽ उँ नामो लिखयमे तऽ आब रहै छै पहिने जे छै से आवेदन कऽ दियौ आ सरकारे दै छै जगह जे कोन ठाम अहाँ जाउ कोन ठाम जे छै से प्रवेश लिअ
हाँ हाँ हाँ से एखन नहि एलै हें आब कोन ठाम हेतै
अच्छा से नहि आयल
नहि से नहि आयल या
चलू तऽ तऽ कोनो तरहे जे छै से मोनसँ जे छै से लागू विज्ञानो क्षेत्रमे बड्ड जे छै से काज छै आ आइ काल्हि तऽ काजके जे छै से युग छियै आब तऽ मौगी पुरुख के भेद भाव हटि रहलैए आ लोक जे छै से ओहि हिसाबस अपन भविष्य देख कऽ काज करै छै
हाँ
आ तीनूमे से सभसँ नीक कोन लगैए तीनू विज्ञानके क्षेत्रमे
तीनूमेसँ हमरा नीक लागैए इहाए जीव विज्ञान
जीव विज्ञान पसिन्न अछि हमरो पहिने बड़ पसिन्न रहाए हमहूँसभ जे छै से पत्ताके कटनाइ ओ विभिन्न घोलमे देनाय ओकरा शीशा पर दऽ कऽ देखनाइ रंग के बदलैत ओकर असैर जे कोन उ- उँ देल कोन घोल देलास से कोन असैर पड़लै
हाँ ई सब मतलब अखन हमरा सबके नहि देखायल गेल ह बस बुक किताबमेसे पढ़ायल गेल अछि
पढ़ायल गेलै तखन ई बुझे वाला जानकारी भए गेले करबे वाला जानकारी एखन बांकी अछि
हाँ करबै बला बांकी छै
हाँ से छै एना नीको छै कारण छै जेकि पहिने लोक गप्प बुझि जाइत छै तकर बाद जे छै से करय काज कऽ के देखबे छै तऽ ओहिसँ बुझे मे कने बेसिये अबै छै
नहि लेकिन जे इसकुलमे हमसभ पहिनेे छलियै ओहि इसकुलमे तऽ हमर वक्तमे तऽ नहि होइत छलै हेँ ईसभ लेकिन आब होइ छै आब ओहो सभमे लऽ जााकऽ देख देखायल जाइ छै सभ सभटा
आ आब तऽ अहाँसभके एखन भले नहि कने दिनका बाद जे प्रयोग कऽ कऽ देखाओल जायत तऽ तऽ भऽ सकैए जे छै से बैंगो चिरनाइ सीखाओल जाय आओर कय तरहक काज रहै छै सिखै जोकरक
हाँ बहुत
आ रसायन विज्ञान जे रहै या त अई महक सूत्र रटनाइ बेजा कठिनाई नै बुझायया ओहो तऽ बड़ जरूरी रहै छै
हँ बहुत जरुरी ये यै महका मतलब यादे नै होइत रहै छै
आई ओछ सूत्र सब छै आ सूत्र सबके जोड़ि कऽ जे बड़का टा के समीकरण बनै छै ओ सब भरि गर ब बढ़ियां होइ छै हिसाबक नै गुंजाइश रहै छै ओईमे
जखैन मतलब ओ बनि जाइ छै तखन तऽ ठीक लगै छै लेकिन नै बनैत रहैत छै तकर बाद तऽ
ओ हिसाबे जकाँ ओझराल बुझाइ छै। छै
ओने ओने हम सोचलियै कि गणित नै लेब लेकिन सबटा गणित तऽ उएह सबमे आबि गेलै
हँ हँ ओ ओझरबै बला छियै आ ताईमे बिना हिसाब के जे चलय चाही तऽ तैयो हमरा हिसाबसँ भौतिको विज्ञान आ रसायन विज्ञान स नीक छै जिविविज्ञान सब जीव विज्ञान मे कनि हिसाब किताब कम छै आ नीकसँ जे छै से बुझैमे सोहो बेसी अबै छै जे हिसाब किताब कम रहै छै तऽ आ जकरा हिसाबमे मोन लगै छै तकरा ले तऽ सबटा छै जाहिमे मोन लागे तहिमे जाउ
हँ
आ जीविविज्ञानके क्षेत्रो ने बड्ड पैघ छै यै जी विज्ञानमे, पैघ क्षेत्र छै आ ओकर जे छै से कएटा शाखा जन्तुवला शाखा छै गाछ वृक्ष वला छै ओयमे जे छै से सबटा के बादमे तऽ फेटल नै रहय दै छै बादमे तऽ सबटा के अलगु मे चलै छै हँ
पहिले छलै हे एक्के मे भऽ जाइ छै
एक गो हालांकि पहिनो पहिनौ के किताब रहै से बड़ मोटगर किताब रहै छलै ओ किताब सब पहिनो रहै छलै आब जेना भौतिके विज्ञान भेल तऽ ताहिमे जे छै से नवमे दसमा सँ शुरू भऽ जाइ छलै दोलन आओर केएटा चीज जे भार ई सब जे छै से ई सब बुझौनै से शुरू होइ छलै जेकि आगू जा क थोड़े भरिगर भेल जाइ छलेै हिसाब ओना ओहू मे बड़ छै।
हँ हिसाब तऽ छै ई की कहै छै नवमा दसमा मे कनि हमरा सबके मतलब ओतेक मोट मोट नै छलैय किताब छलै सबटा एकेमे लेकिन ओतेक नै छलै।
तऽ अच्छा तखन तऽ कनि जे छै से ओय समय मे ओहिठाम दिक्कत नै ने बुझायल
नै नै ओईमे नै लेकिन ई बारहवीं मे ओइमे छलै हे सबटा अलग अलग
ओऽ
दू दू दू दूटा ता हे किताब छलै एक एकटासँ अथीके,
आ प्रयोग करबै लए जे छै से कॉपी सेहो छल जेस कि, पर जे छै से सभटा देख कऽ ओहो दियौ ओकरो जे छै से अंक चढ़ै छै।
हँऽचढ़ै छै हँऽ ओ भेल रहैऽ
से सभ मोनो लगै छै जे कनी सीखय पड़ैत छै तऽ कनि मोनो लगैत छै नव नव चीज बुझै मे सीखै मे नय
हॅं नीक लगैत छै ओ सभ करै मे
आऽ पढ़ै लिखै मे तऽ जे छै से अनेरो काज तऽ बड़ मेहनतिया छियै हिए धिया पुता त नेनपान से शुरू केलोऊ। आ पैघ तक जे छै मनुख पढ़िते रहै छै आ जहाँ कि आहा की पढ़नाइ बीतल। कि ककरो काज क केकरो जे, छै से आन तरहक भार बढ़िते जाइ छै।
ल लेकिन हमरा तऽ अथी की कहै छै। कला करैमे ओहुँमे नीक लागै छै।
हँ तऽ एकटा गप तऽ छैहि ऐन। पढ़य लिखयमे कि ओहि समयमे होयवला, दिक्कत सभकेँ जे छै से बुझै सुूझयमे ओकर समहारे में। ऐ सभमे तऽ बेजाय जे छै से, ज लोकके काज बेसी करय पड़ैत छै। तऽ सतोषो बेसी होइ छै जेकि हँ हम एतेक केलहुँ तऽ आइ हमरा ई चीज, बुझयमे आबि गेल ई बोस्त जे छै से आब हम बुझि सकैत छियै बुझाइयो सकैत छियै।
हँऽ बुझा सकै छी
ई गप छै आ ओर जे छै से अहाँक, पहिने जतय पढ़ै छलहुँ से जगह लग रहय आब तऽ मानि लिअ कने दूरो फेंकत। तऽ पहिनेवला लगमे रहए से।
पहिल पहिलेवला की कहै छै इसकुल लगमे नय छलै हेँ।
अच्छाऽ
ओहो दूरे
ओ दूरेमे छल हँ हं आबो जे छै से ओ आब अहूसँ बेसी दूर कऽ रहल अ।
आब ओइ स कनिक नजदीके दऽ देत।
लगे रहतऽ भने
हँऽ
अच्छाइहोऽ भने रहतऽ आ आगू जे छै से एहिसँ आगू की विचारै छै एखन तऽ तीन सालक पढ़ाई और बाकीअछि।
ह नयआब तऽ चाइर साल के भऽ गेलै।
चारि साल भऽ गेलै अरे ब हँ सो होतऽ स।
हँ आब चारि सालके छैय।
आ ई कहुऽ एकर बादो जे छै से पढ़यके मोन होइ छै कि नहि एकर बाद जे छै से रुक जेबै।
नै पड़है केँ मोन होइ छै किछो काज ताज। जाय कऽ मन हो छै।
काज सब सेहो सिखै कऽ मोन होइ छै। तऽ आइ काइल तऽ तते रास क्षेत्र सभ भऽ गेलै न। नीक से जे बच्चा जेड़ कनिए भऽ गेलै नीक तकर जे छै से अपन पसिनाक क्षेत्र में काज भेटैकऽ पूरा आश रैख सकै छी। कारण जेकि सब जगह पर सभ ठाम अपना सब केँ जे छै से नव तरहे आ नव जुग में सभ तरहक काज भेटैत छै आ नीक काज सभ भेटै छै। पाइयो कौड़ी बड़लैए आ लोक